ओ।
हेलो।
के छी?
हेलो।
हेलो।
हँ।
हुं गोर लागै छी।
खूब नीके रहू ठीक छी, सोहागवती पुत्रवती रहू।
हँ ह ठीक छी, कतऽ छलहुं हें
छलहु हें आटा सनैत, आब तऽ खानो के समय भऽ गेल छै ने।
हँ हँ आइ तऽ फेर नोते छले।
पुरुखपात के नोत छले ने, अपना सबके तऽ नहि छलेहे ने।
हँ हमरा सबके नहि अछि हम तऽ खेलहुँ, आइ काल्हि के छौंकायल छलहुँ हेँ तऽ आइ हम अपन सवेर सकाल आलू पूरी सब्जी दही से सब अपन छलै। खेलहुॅं हें, एखन खा कऽ
हमहुँ आब आटा ताटा सना गेले आस बनायब।
हँ।
बनायब खायब गरम गरम।
हँ त और कथि।
टिन्कू के दर्द उखड़ि गेलनि त अखने सुइया दै ले एलखिन। कनी काल ओहोमे लोक लटैक जाइ छै ने
हुं पता नै की भऽ गेल छै? जे ठीक होयके नाम
हं ठीक आब नहि हेतै। बुझु जा जिन्दगी रहतै ने ता अहिना दुःख अहिना दुःख हुनका हुनकर दुःख के अन्ते नै छै, एते दिन से इलाज चलले दवाई दुख के कतौ स नै छै।
हुं त कहु मतलब कि एहन दुःख घुसि गेलै जेकरा पतो नहि ने लगै छै कि की छै।
पतो नहि लागे छै कहे छ अथिये के दर्द छिये मेंसे के दर्द छै। छियै तऽ आखिर तऽ ओ ककरो टाइम हेतै तकर बादे ने, महीनामे आइ भेलहुँ दस पाँच दिन ठीक रहलहुँ पचीस दिन दर्दे रहल ते लोक केना बुझते जे ओकरे दर्द छै।
सही मे पता नै की भऽ गेल छै।
तीनटा चारि टा के गोटी, एकटा के दूटा के सुइया ओहिसंग लागल अपना देह मे परेशानी।
हूँ। और की ओ परेशानी तऽ हुनके होइ छैन देखलियैन बाप रे बाप। एहन भगवान दुख ककरो नै देथुन।
दुश्मन हइ तकरो नहि दिहथिन बाबा एहन दुःख।
दुश्मनो के नहि देथुन, की करतै से लगैयै
जिन्दगी समांग नहि रहत तऽ जिंदगी त नरके बनल अहि ने चाहे नव रही चाहे बूढ़ रही।
हँ सएह छै समाङ्गेपर सभचीज छै बेटा, पुतहु बर, कनियां सब छै समांग
ह समांग नहि तऽ किछ नहि।
किछो नै आइए अहाँ एक काज रहत नै काज करैबला रहबै तऽ के पुछबो नै करत।
नहिए पूछत समांग रहत तहने पूछत किओ।
हूं
कहै छलखिन अहींके मामा कमाउ तऽ बाउ आ नै तऽ चूल्हा मे जाउ। तऽ कते दूर के कहै छलखिन एं।
हूं सही कहै छलखिन
आब तऽ इ खिस्सा सब कहनाहरो किओ भेटत।
कियो नै।
से बात छै।
तहन तऽ कौलका छौंकेलमे सकाले भोजन कऽ लेलियैनि अहां
हं हँ कऽ लेलहुँ सकाले भोजन की कहू पता नै बी पी जे लो भऽ गेल अछि न नै इच्छा होइयै कोनो गपो सुनै के नै बेस
बी पी लो में न शरीर कमजोर क दै छै बाजै के दिले नै करै छै होइ छै चुप स बैसल रही।
हं सैहे तहन स सांझ स जेना लगैयै माथा फाटल जाइए तै दुआरे नहि उठ छलौं एक बेर केने छलियै तऽ छलैयै
अ लो बला में न हैत बाजी ने भूकी कतौ शान्त से बैसल रही।
ह ह तऽ एक बेर जखन ह सैह होइते छै, बाप रे अपनो आवाज धम धम उठैया माथमे की करबै कि लोक चाइर आ तै में हमरा सबके घरमे बड़ आदमी छैहो। सब दिस स सब रंगके हँ काजे भेल बाते भेल कि कैल
घर गाँव घरमे तऽ काजो बड छै ने अपन खेत के चौर अपन खेत के गहुम ओकरे फटकु तहन पिसाउ तहन खाउ मिलावट जे नहि भेटै छै त परेशानी तऽ रहबे करत।
हँ परेशानी नै रहत तहनने शुद्ध खाइ छी तऽ कनी चलू तैयो ओहिस बाहर सब मे तऽ और लोग समांग ले झंकैया कियाकि खाद पानि के खाइ छै। त कि हेतै? हँ अपना सबके तऽ एते अछि जे हँ चल भाइ अपन शुद्ध शाक आहारी जे रहैय से खाइ छी।
आ खा लै छी तऽ कनी मेहनते ने करय पड़ैया खाइत तऽ छी शुद्ध समान।
हॅं। तऽ सैहै छै, एखन तऽ रोपनी चलैत हैत।
हँ चलै या रोपनी एक दू दिन से कनी बारिस तऽ कमे होइया। ओ तऽ बारिस के चीज छियै धान पान नित स्नान ओकरा तऽ नित स्नान चाहि तहने हैत।
हँ तऽ, अपनासबके तै ने मात खा गेलै किसानसब आब जे किसानसब बाहर भागल क गेलैया से किए खेती होइ नै छै, उपजा बाड़ी होइ नै छै, तऽ कि खेतै माइट कोरि कऽ तऽ नै खेतै।
नै आ तैयो तऽ, माया किसान के नै छुटैया जहन पाइन होइया तऽ हुए नै हुए लागत तऽ, लगाइए लैत छथि किसानसब। आब उपरबाला जेहन फल देथिन।
हँ लगत लगाइए लैत छइथ जोनके बोन देबे करैत छथि अपना बोन होय नई होयन जोनके तऽ, देबहे पड़ै छै।
आ जहन नय उपजत तऽ, गिरहस्थ सभके मोन टुटि जायत जे आब अगिला साल खेती नई करब। आ जहा फेर प पाईन होइ छै, आकी सब गृहस्थ के मन चपचपा लगै छै, नई रोइप लै छी, रोइप लै छी, पछिला सीन बिसइर जाइ छथिन।
की करथिन।
तऽ लालच तऽ, इएह छियै ने की कयल जायत ओहो तरहे तऽ जीवैके अइछ।
हँ आश रहै छैन, जे किछु भऽ जायत की पता भऽ जायत लेकिन भगवान के दये नहि आइब रहल छैन, आब की भऽ गेल पहिले जेना रहै जमाना जाई मौसम मे जे चीज रहे तय मौसम मे तेना होइ। आ आब के मौसमे बदईल गेलै हँ।
हमरा अहाँके कतय वास ना हैत
नई पहिलै त हमरा मकई सब डीक लागल रहैत छलैया।
ते नऽ। मकइ सभ होइ छलै नऽ। की करबै कोनो तरहे तऽ, करैए
आब
आब ओ हेबे नई करैये। तै नऽ,।
अपने गुड़ बनबै छलहुँं हेँ पेराइ छलैए, कुसियारके रस खाइ छलहुँ पियैत छलहुँ हेँ, तहन सँ गुड़ पेराय छलए उएह मे किदन सि्ठी जेना बनैत छलै, किदिन से खााय छलहुँ हे अल्लू के पक पका क खाइ छलहुँं हें अलग कते
आ ओई सिट्ठी स भानसो करैत छलौ रह कते गैस के जे मगज मारी य त जारैनो भऽ जाइ छले ने भानसो कऽ लै छलहुँ, सभ किछु भऽ जाइ छलै। की करबै
आ
तैं धसि गेलहुँ नऽ।
हँ।
मिथिलामे जते चीज रहय सबटा विलुप्त नै भेल जाय छैय जेना लगय छैय सबटा विलुप्त भेल जाय छैय।
जैँ विलुप्त भ गेल तैँ ने मिथिला हाट भेटल देखयके लेल।
से बात अहाँ सही कहलियै।
जे सबकिछु पुराना यादगार आबक बच्चा जे जन्म लेतै त ओ किछु देखबे नहि करतै। त वएह दुआरे ने फेमस जगह खुजि गेल जे बच बच्चा सबके दर्शन दियौ देखियौ जे मिथिलामे की चीज छलैये। ओतऽ त पुराना स पुराना चीज अहाँके भेट जैत।
हँ पहिले
किछो हँ पहिलुका यादगार भेट जैत।
हूँ।
से छैय। आब त गुड़ से कते- कते पैसा होइ छलैये। गएयो माल के लोग बेसी के खुआबै छले दूध हेत आब हेबे नहि करै छैय त मोल कतेक खुएत।
उहे त। मोल कतेक खुएत पहिले लोक भुस्सी बेच बेचय छले आब कीनइ ये पहिले लोक नार पुआर सब बेचय छेलै आब कीनऽ पड़य छैय त।
कीनऽ पड़ै या त तैं ने धैंस गेलहुँ हम अहाँ। की कैल जैत। आओर सब ठीक अइ।
हू।
बौआ सुति रहलैथ।
की करै किसानी करै छैय खेती करै छैय त लोक
रहै छलैया।
छलै।
त किसानके लोक बड़का लोक बुझै छलै ने पहिले।
बिहारमे हो हेलो।
ओहे से लोक अथी भ गेल पहिले बरद रखै छलए लोक। ओहे से कदवा होइ छलैए आब देखै छियै जैं नय खे खेती भ रहल छैय तैं लोक बरद रखनाइ छोड़ देलकै त ट्रैेक्टर आयल। ट्रेकटर आयल त आब खेतिये नहि भ रहल अइ जहन पाइन रहत तहन ने कदबा करबै।
हँ पहिले देखैय रहियै बरद स दौन होइ छले अथि की कहै छैय ओकरा दौने होइ छलैया न चारु भाग घुइम-घुम के लोग दाउन ह दाउन करै छलैया की सब देख
आ ओहोमे कते छलैएया जे भो साँझके पूरा ओकरा अथीक दौनके काँर जेना छीँटू तकर बाद भोरे दौन हैत। भोरे दौन हैत।
की यौ। इ बीसे सालमे कतेक चीज मतलब अथी भ गेले यादो ने लोक
आब क-सभक दु- दलान पर एकटा क बरद दूटा के बरद रहे छले ओहि बरद के पकड़ि भरि -भरि पेट के खुअबे छलै। जेकरा मेह मे घूमय के छै। तेटरा तागत नहि रहतै तऽ केना घूमत।
सएह ने लोक कते अथी कर लालन पालनसँ पोषै छलैया। आब पता नहि की भऽ गेलै सैह सच में देखियौ बीस पच्चीस साल मे कतेक बदैल गेलै अंयखक के देखल चीज सब बिसरा रहल छै लोक के।
अखन घर- घर रोटी पाकिक नहायल रहै छलए आब तऽ।
हँ जोन सबके ओ मोटका रोटी ओहिपर नून तेल अचार मिर्च
दै छलै, आ अपनो बड्ड नीक लागैत छलै ओ रोटी ओहि रोटी मे कते स्वाद रहैत। छेलियै।
बहुत स्वाद एखनो नीक लागत एखनो अहाँक मोटका रोटी ठोइक खाइयऔ बड़ नीक
ओकर स्वादे अजीब रहे।
लेकिन आब। आब लोक खाइते नहि आब सबटा देसी मुर्गी आ विदेशी बात भऽ गेलै या सबके की कहाँ देन नीक लगै छै की करते।
की खायत आब तऽ लोक अपनेमे चूरम- चूर अइ तऽ की खायत।
हूं।
पहिलुका लोक के जान ए तागत लगैत छलै तों पहिलुका लोकके करय पड़े छलैय जे नहि करब तऽ केना गुजर बसर जायत आबक लोक कहैत छै भुखले रहब तऽ सुतले रहब हमरा नहि होयत कैल।
हँ सहै देखियो पहिले हँ आ पहिले जाॅनो सबके कमी नहि होइ छलैया, जनो सब बड भेट टै छलै जे बात छै आब अहाँ एकटा तकियौ तऽ अहाँके एकटा नहि भेटत, पहिले लोक एकटा तकै छलै तऽ पाँच टा भेटैत छलै आब एकटा तकबै तऽ आधो टा नहि भेटैत छै।
पहिले जे तऽ अहाँके जहन चास छले ओहिमे खेती करे छलियए तहन ने जाॅन भेटैया आब अहाँके खेतिए नहि भऽ रहल अइ तऽ जाॅन अहाँके भेटबो करत तऽ अहाँके भूखे थोड़े मरतै। दस दिन अहाँ खटेबै तै से तऽ ओकर पेट नहि भरतै।
नैऽ।